देख उसरा
हमर भात गिल भऽ गेल है, सब्जी मे नून क
पापा के तबियत ठीक छै, रति मे कहै रह उल्टी कनि भेल रहै लेकिन तखनसँ आराम रह गैस बो निकलल।
मम्मी के
गमिओमे कहलकै ओकर डॉक्टर तते भर केलकै ह ओकरो ठीक छै
ह जेय सध खााबलै ॉक्टरसँ
कोन जात सरे करै रह
ह्म मम्मी एत घर
हमरा ई चीज केना मालूम
तपान छूटू देल त
माल काल जगे
हमर खनाा खा छै
बरे बोर
तारे ओ बोलै छै हम खान ल म बाबा
ब
नहि सुनलहु त
आँ
बोनल
कहि नहि बोलल स
ही
ओ रसगुल्ला बता है दीदी अहाँके
हू पचलाबे नहि देने रहै
हँ
अछा ह हम चचा के बिियाह मे एक बड़का बात ची दोलियै मिठाई की कहै छै दीदी कहलखिन दब दू दू बेर द बड़की बाटे से कम से कम पचास पीस मिठाई हमरा सब तीन पीस
नहि मम्मी गेल रह तऽ तीन गो पीस गेलै हम तऽ ल लेबै सब बात
लग हम टहले रहियै बड़का क रह
बनू के जेने रहै कदरू पास करै रह छै
डोका आग गेल ज ब दस्त त द बसमे हँ पनीर तर कागज हो छै
ओतिक
बल रह
बोजे तो करैब
ह
बहुज तज करै छै त
ह्म
दुनू कह
दुगम पता प
जमन गव
खलहु
बनब ल तऽ
हँ
अछा
ई
ह केगो काम देलक हँ
अखान हमला नहि देलकै हन वएह काम पूरा कहाँ भेलै
छात कम तीस के बाद फेर पद को देलकर
अभी देखही खतम होइ छै ताहिकर बाद बीस गो ई उन्नैसम गामसँ ई कयलाके बाद की करै छै बीस कुटतै तऽ फेर दस टा बतियाएवला देतै ने
हँ
बतआे बालला ठीके रहै छै लिखा पड़ी हमरा ओत लला
मकी कर छै बुझतै न किय करत
किछु नहि छै एहिमे कार्यमे मैथिलीके आगाँ बढ़बयके छै ओहिके ल ह ईसभ बात चलि रहल छै की
ह्म मैथिली आबके बझै नहि ने छै
नहि मजा छै पर कोो मेरेगो बजी छै दिवारी छै
सबठा हिन्दीए बाजै छै कनि कनगो बच्चो सब तनामे मैथिली भाषा
हँ मिुलिलु विलुप्त ग ब इंग्लिश मीडियम स्कुल आबि गेले पढ़ढ़ढ़
ह्म
सब भाषा मैथिलीए ने हय सब भाषाके यार
हँ सभ हिन्दी इंग्लिश बजलक
ह्म हन कीस बन
आलू बोरा आ परोड़के सब्जी ह रोटी नहि भात
बाबा एथन पूजा नहि कैथौ ने
न लेप करत
गाँमे छै गर्मीमे
बहुते गर्मी छै रामे एते गर्मी रह लगड़ जा लएने ने रहै छै
सनद ह
ह
कमे लीक बादाक रहलल
बाजी त कटने रह
ह
बढ़आासँ एक सए पच्चीस यूनिट फ्री केलकै ह ने।
हँ, हँ, ओ पूरा काटि कुट क बराबर हिसाब काब चलै छै।
जानी त जान आओर जायगा न ोटल साढ़े चार सए लम्बा है, प्वल्टी करके मारना हर आधा हजार आना छै आधा हजार
सब दोसो सबके जोड़ि दियौ ने तऽ ता
इह प कह इह प क डाउनलोड तरलै
हँ, एप डउनलोड कर ला, प्रोफाइल टास्क कम्पलिट कर ला, हँ, आ फर्म जे हम देनी रह क ओकरा काम दे तऽ फोन कहत आओर ओ पाइ तऽ आयत नह के
हमरा फोर्म कह अाँ भेजहत, तऽ फोर्म कह अहाँके नहि द
किनारी आ पर कन अपन फाइ टास्क कम्प्लीट करत फॉर् हमाँके भे देब ओ फॉर्मे ओकरा भे देब आ कहबै डाउनलोड करहुँ आ काम देगाऽ हमो कॉल करलँ।
हँ तऽ हमरा भऽ भेजल तब ने। ब हर होमग्रा करबै
डाटाके डाउनलोड करा देबै महीनामे दू तीनो दिन बाद कऽ लेब तऽ दू चारि सए रुपैआ चलि आयत।
हँ तऽ फॉर्न भेज के आयगा कि तू।
बनखो एक क भी दे द। ब।
हँ ल छ ठीक छै मिथिलाके अथी कारी आार सही छै ई हेतै जे बतेलक हऽ
मैथिली बाज अबैत छै अहाँके दोस्तके।
बहुत केना ह बहुते आदमी खोला आदम बहुते आदमी देख मिथिलाञ्चल के बहुत केना ह।
मैथिली बाज अबै छै तकरे खुलि सकल जेकरा मैथिली अबै छै।
हँ सेकड जमेै।
हिन्दी मे कबै नहि बात करै ले मैथिलीमे बात करै लए।
हँ उगै।
सन मोदी के डाउलोड करा देलियै ओ अपन डाउनलोड केने छथि। हको काम दिलक। बनन बागबैटै त।
गन्दी तडी करै छै कि नहि। आँ।
बलिआ
भे रामचर इसभ फड़ै छह।
हम तो हँ पड़इ छै कनिी मनी। गम तरो तऽ बेसी फड़ैत छै। तऽ की कहै छै अपन भास्कर चा सबके देलहुँं।
बैगन सब फरै छअ?
बैगन तीन चार का फरै छै।
टमाटर इ सब।
अखन टमाटर नहि फरे छै अखन औथी फरे छै बीन्स कनी मनी फरे छै। सब्जी त सब आब सुखााय छै ने तऽ बहुते रौदा के पानिो नहि दै छै ने टंकी वालास से पानि पटेबै ओते पानि हिम्मते से पटेय चला चला कऽ बहुते सब्जी रोपि देलियै ह ई बात पता छै तै
ह
हमर चैनल के नाम आब गूगलो पर सर्च करबै तऽ गूगलो पर आबै छै।
कथिक।
हमर जे यूट्यूब चैनल अय।
हँ
आ जे गूगल पर सर्च मारबै ने तऽ आयत।
कथी सर्च करबै?
गार्डेनिंग विथ शीनू लिखबै ने गूगल पर।
आहाँ लिख के भेजयो त इंग्लिश में लिखल छै हमरा त नहि बुझल अछि।
कथी?
लिख कऽ भेजिए छै व्हाट्सअप परर हम सर्च कऽ क देखब।
हँ आबै छै आब। पहिले नहि आबै रहै। लेकिन आब जाइ छै।
ओ
नौ मिनट पूरि गेल।
हँ भेज दिय हमरा लिख क हम सर्च कऽ के देखबै।
नीचे मे आयत हमर चैनल।
कथीके?
ते मे आबै छै हमर चैनल के नाम आब टॉप लिस्ट मे आबि गेले। आरो सब्जी रोपबै तऽ आरो बीडियो बनेबै तकर बाद पैसा एतै अमीर बनि जेबै तब।
ठीक छै भेज कर रख ठीक छै।
हँ अखनि दस मिनट नहि पूरल हन्।
हेलो
हँ
भेजी जी भेजेहये चैनल के अथी तू अपन नाम के अथी।
ह
खायल भऽ गेलो?
हँ सब्जी मे नून नहि रहि जाइ छियै बरकाबै लए फेरसँ नून दऽ कऽ अहाँके आब दस मिनट पूरा पूरा पड़ै है।
ठीक छै बड़का ल हे तऽ। रखियौ?
हँ रखू।